हेलो
नम नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ सब ठीक छै काली हम बहुत दिन बाद अपन गाँंवक पुरान हिस्सा घुमेय गेलु तखन बहुत किछु बदलल बदलल लागल
ई बात तो सही अछि आइ काल्हि गाँव पहिने जकाँ नहि रहल
हमरा याद अछि बचपन मे साज होइत ही लोक सब चौपाल पर जमा भई जायत छै
हँ ओ घण्टा गपशप करैत छलए ओ तो दिस से बहुत कम देखाई अछै
आब तऽ अधिकतर लोक मोबाइलमे व्यस्त रहैत छथिन
सही क लियए तकनीक बहुत सुविधा देने छी मुदा किछु पुरान आदत सेहो धीरे धीरे गायब भए रहल अछि
कालहि हम देख लगु जे बहुत घर पक्का भय गेल अछि
हँ आर्थिक स्थिति मे सेहो बहुत सुधार आयल छै
सड़क बिजली आ इंटरनेट सेहो पहिनेसँ बहुत नीक भए गेल अछि
बिलकुल पहिने छोट छोट काज लेल शहर जाय पड़ैत छल आब बहुत काज गाँंव मे भय जाइत अछि
मुदा एकटा बाद हमरा खटकल
की बात
पहिने पड़ोशी घर बिना बतौने जाइ छललू आपलोग पहिने फोन करे त की
ई बात तऽ बिलकुल सही अछि
पहिने लोकसभक बीच अपनापन बेसी महसूस होइत छल
हँ मुदा जीवनक गति तेज भए गेल अछि सब अपन अपन काजमे व्यस्त रहैत छथिन
काल्हि इसकुलक पास सङ्ग गुजरल रहू तखन अपन बचपन याद आबि गेल
ओहि समयक मजा किछु ओर छल
छुट्टी होयतहि पूरा टोली खेलय निकलि जाइत छल
अब बच्चा सब हाथ मे गेंद से बेसी मोबाइलक देखैत अछि
समय बदलैत अछि मुदा किछु चीजक कमी महसूस होइत अछि
सही बात कहलियै विकास जरूरी अछि मुदा पुरान सामाजिक सम्बन्ध सेहो बचल रहबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे आधुनिकता आ परम्परा दुनूक सन्तुलन जरूरी अछि
बिलकुल नयका सुविधा अपनाबे मुदा अपन संस्कृति ओ अपना पर नही छोड़े
आखिर गाँवक असल पहचान केवल मकान आ सड़क नहि बल्कि ओतुक लोकसभ होइत छथि
एकदम सही के लिए जो अपनापन सहजोगो मेल झोल बचत रहत तो गाँंव असली खूबसूरती सेहो बचल रहल
सी कलियए बदलाव आवश्यक अछि मुदा अपन जड़ी सङ्ग जुड़ल रहनाइ सेहो ओतेक महत्वपूर्ण अछि
हँ बिलकुल शायद यह संन्तुलन गामक भविष्यकेँ आओर सुन्दर बना सकैत अछि
जी एकटा बात ओर ध्यान देलहु पहिने गाँंव मे लोक सब एक दोसराक के सुख दुःख मे बहुत जल्दी जुटी जाइत छल
जो ककरो घरमे विवाह हो उपनयन हो अथवा कोनो अन्य कार्यक्रम पूरा टोला सहयोग करे पहुँची जाइत छल
हँ आ बहुत काज बिना मजदूर रखने ही पूरा भए जाइत छल
सही बात कयली लोकसभ अपन समय दैत छलए श्रमदान करैत छलए ओ कार्यक्रमके सफल बनबैत छलए
आब ई परम्परा किछु कम होइत जा रहल अछि
हँ मुदा पूर्णरूपे समाप्ति नहि भेल अछि बहुत ठाम आइो सहजोगक भावना जीवित अछि
ई सुने नीक लागल कियकि सहयोग गाँंवक सभसँ पैघ शक्ति रहल अछि
बिलकुल बिलकुल शहरमे लोकसभ नजदीक रहितो दूर दूर रहैत छथि मुदा गांव में दूरी रहितो अपनापन महसूस होयइत अछि
काल्हि खेत दिस सेहो गेलहुँ
ओत की परिवर्तन देखले
पहिने बैेल स खेती होयइत छल अब बहुत ठाम ट्रैक्टर मशीनक प्रयोग होमय लागल अछि
हँ कृषिमे तकनीकक उपयोग बढ़ बढ़ल अछि एहिसँ समय आर मेहनत दुनू बचत अछि
मुदा बैलगाड़ी देखला पर जे आनन्द अबैत छल ओ अब कमे दिखे त जी
बिलकुल सही कलिये किछु चीज केवल सुविधा न बल्कि स्मृति सेहो होयइत अछि
कल्हि नदी क नाद सेहो गेलहुँ बचपन मे ओते नहायैत छलु माछ पकड़ैत छलु
ओ मित्रसभ संग घण्टो समय बितबैत छलहु
हँ ओ समय याद क मन खुश भए गेल
बिलकुल बचपनक स्मृतिसभ सदिखन विशेष रहैत अछि
एकटा बात हमरा ओर बुझायल पहिने लोकसभ मनोरञ्जन लेल एक दोसर सङ्ग भेटैत छल
हँ अब मनोरंजनक साधन बहुत बड़ी गेल अछि
मोबाइल टी वी इन्टरनेट वीडियोसभ किछु उपलब्ध अछि
मुदा एहि कारण प्रत्येक बातचीत किछु कम भइ गेल अछि
हमरा लगैत अछि जे गपशप सेहो एक प्रकारक कला होइत अछि
अवश्य बातचीत से सम्मान मजबूत होइत छै
काल्हि बाजारमे गेलहुँ तखन देखलहुँ जे नयका नयका दुकान खुलि गेले छी
हँ गामक बाजार सेहो बहुत विकसित भए रहल अछि
पहिने बहुत सामान सहजसँ आनय पड़ैत रहल
अब अधिकांश जरूरी वस्तु स्थानीय स्तर पर भेटी जाइत अछि
ई परिवर्तन निश्चित रूप से सकारात्मक अछि
बिलकुल विकासक लोक सब जीवनक के आसान बनबैत अछि
मुदा विकासक संघ पर्यावरणक ध्यान रखनाइ सेहो जरूरी अछि
बिलकुल पहिने गांव मे बहुत रास गाछ वृक्ष देखाइत छल
आब किछु टााम गाछक सङ्ख्या घटल बुझैत अछि
एहि कारणे वृक्षरोपण पर ध्यान देनाइ आवश्यक अ अछि
कियाकि प्रकृति आ गाँंवक सम्बन्ध बहुत गहरा होइत अछिह
सही बात हरिहर वातावरण गामक सुन्दरताक महत्वपूर्ण भाग अछि
एकटा रोचक बात कहूँ
जरूर कहू
जखन हम छोट छलहु तखन लोकसभ मौसमक अनुमान अनुभव से लगा ले छल
हँ बुजुर्ग लोक आकाश देखिके कहि दैत छलह जे काल्हि वर्षा होत कि नहि
आब मौसमक जानकारी मोबाइलपर भेटि जाइत अछि
हँ तकनीकक ई लाभ निश्चित रूपसँ उपयोगी होइत अछि
मतलब नयिका आ पुरान दुनूक अपन अपन महत्व अछि
एकदम सही समस्या तखन होइत अछि जखन हम एकटा चीज लेल दोसर के पुण्य रूप से भुला देैत अछि
हमरा ल यत अच जे आनेवला समय मे गाँव आओर बदलत
निश्चित रूपसँ बदलत शिक्षा तकनीक आर रोजगारक अवसर पड़त
मुदा अशा करैैत छी जेे गाँवक आत्म नहि बदल
बहुत सुन्दर बात है हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
यहाँके गाँवके पहचान के बल भवन सड़क आ बाजार नहि होइत अछि
बल्कि ओतौ लोक सबक सलता सहयोग अपनापन संस्कृति होइ द छै
जँ ई मूल्य बचैत रहल तऽ गाँव कतबो आधुनिक किए नही भय जाय ओकर विशेषता बनैत रहै
बिलकुल जी विकासक संग परम्परा आधुनिकता संग संस्कृति ओ प्रकृतिक संग अपनायबे ई सन्तुलित
एहि सन्तुलनक कारणे गाँव भविष्यमे सेहो एक सुन्दर जीवन आ प्रेरणादायक स्थान बनल रहत